हैलो।
हा जी वाहेगुरु।
सतनाम वाहेगुरु।
बढ़िया- बढ़िया, तहां बढ़िया?
हा मां बि बढ़िया, छा प्या कयो?
बस फैमिली सां गेट टुगेदर।
अच्छा! रोटी खाई वरतो?
जी- जी, खाई जल्दी फ्री थी विया आयूं।
अॼु त असां बि खाई वरती जल्दी।
हल बड़िया आहे, छा खाधोव?
असां त अॼु हिकु अलॻि ई सब्जी खाधी।
मां त, टेस्टी हुई?
हा टेस्टी त हुई लेकिन वहम बि पियो अचे, जीअं नॉन वेज टाइप टेस्ट तो अचे पर नॉन वेज न हुई।
अरे नॉन वेज त अलॻि थींदो आ न।
न सेम पियो लॻे पर हूह जेको जे ॾिनी हूईं, हो नॉन वेज न खाईंदा आहिन।
हं हं
त हुन वेज ई ईअं ठातंईं कि नॉन वेज पियो लॻे मतलबु हेड़ो टेस्ट हुयसि हाणे। अलाए कीअं हुई।
अंञां केंजे केंजे हथ में सीड़ी बि सुठी हूंदी आ न उह ठाहे वठंदियूं आहिनि पंहिंजे हिसाब सां। जी हाणे मुंहिंजी हिक मुंहिंजी हिक साहेङी आ, त जीअं वाङण पटाठा माण्हू ॾाढो घटि घटु, रेयर खाईंदा आहिन न। वांङण पटाटा टम, न वाङण पटाटा जेके टमाटे में ठाहिबा हा।
हा हा
त मुंहिंजी सहेली ईअं ठाहींदी आहे कि माण्हू पत्तो ई न पए वाङण पटाटा ता खाओ तां।
हा, कोई कोई हूंदा आहिन।
हा ईअं ठाहींदी आ भाॼी।
किककक
ऐं जब की मूंखे वांॻण सां एॾी एलर्जी आ कि मूंखे वात में खुजली थियणु लॻंदी आ।
अच्छा। त तव्हां हुननि जा खाई वठंदा आहियो।
हा। उह ॾी आहे त लॻंदो ई न आहे मां हुनजा वांङण पटाट थी खावां।
ठटटट। अच्छा
आहे इ रोटी जो तरीक़ो हर कंहिंजो पंहिंजो पंहिंजो हूंदो आहे मतिलब इहो समझो ॾाढी सुठी एक्सपर्ट आहे। जोमेटो। वग़ैरह बि हलाईंदी आहे
अच्छा।
हाथ सुठो अथसि।
त ज़ोमेटो वग़ैरह मतलब फाइनंशियल कंडीशन ईअ आहे की पांजि हॉबी तन रोज़।
उहो बि फाइनेंंशियल कंडीशन बि तसि अउ। छा। आहे की पुटु चओ तईंस मम्मी तुंहिंजो तोखे जी क्वालिटी हूंदी आ कंहिंखे।
हू।
त हुन में क्वालिटी रोटीअ जी आ।
अच्छा।
हा त हुनखे पुटु सख ॿुधाए छॾियईसि मम्मी तोमे क्वालिटी रोटी जीई तई।
हम। सही आ।
हा त फ़ाइदो भई जंहिंमें जेकी क्वालिटी हो उहो ई खणंदो न अकुल।
हाणे त जेको जंहिंमें मन बि लॻंदो आहे उहो कमु करियो त ईअं ज्यादा हैवी न लॻंदो आहे। और बॿे मन वारो कम कयूं था त गुसो ईंदो आहे रोज़।
हा। हाणे, हाणे, त मतिलब इहो सोचियो अथईसि की भई रेस्टोरंट खोलूं था।
त अकेले ईअं मेनेज करे वठंदा अञा बि माण्हू लॻंदा आहिनि।
न लॻंदसि पर मेन हैड पंहिंजी माउ खे ई बीहारंदो।
अच्छा। त फैमिली में उए ॿई बसि रहंदा आहिनि छा।
फैमिली ॿई ऐं अथसि हुनजो हस्बैंड अथसि पर हस्बैंड में छा आहे। कोई दम कानहे। शुरू खां ज़िमेदारी न खईं तई त जवाबदारी कान्हे हस्बैंड जे मथां। हा बाकी पुट त ॾाढो बढ़िया अथसि।
ईअं थी ई वेंदो आहे जॾहिं फैमिली में कोई न हूंदो आहे त हिकु ॼणो ईअं ॾाढो सपोटिव निकिरी ईंदो आ।
अड़े हिकु ॻाल्हि आहे भॻवानु ॾह दरवाजा बंदि कंदो आहे त हिकु त किथा खोलंदो न।
हा हे हर मतलब हर ते। कह में तव्हां हिय।
हिकु ॻाल्हि हूंदी तव पतो तव अगरि परेशानी ईंदी आहे न। त भॻवानु किथां न किथां हिक रोशनी बि ॾींदो आहे।
हाणे त हो नोटिस कयो हुंदुव जीअं। जे ईअं हिक माण्हू खे जीअं कोई बि सेंस कम नथो करे जहिंजा कंहिंजा कन ख़राब आहिनि कंहिंजी अखियूं।
हा।
हुन जा बाक़ी सेंस जदा स्ट्रॉंग थी वेंदा आहिनि तव्हां ॿुधो तव इहो।
न इहा ॻाल्हि त मां न ॿुधी आ मां तव्हां मां ई थी ॿुधां।
न जींअ कंहिंजो बि हिकु सेंस ख़राबु आ। पंज सेंस हूंदा आहिनि न असांखे त बा ई सेंस हुन जा ॾाढा स्ट्रॉग थी वेंदा आहिनि पंहिंजे मन सां ई सभु ॿुधी वठंदो आ ॾिसी वठंदो आ ईअं।
अच्छा। अच्छा। आहे न गोड़ गिफ्ट आहिनि न शयूं।
हा। हा।
हा गोड़ भॻवानु थोई न छॾंदो हिकु चवंद कहावत आहे न। माण्हू छॾे त छॾे पर भॻवानु न छॾंदो आहे भॻवान माण्हुनि जी कोई औकात थोरी कोान्हे हे जीअं चवंदा आहिनि मां कयो मां हिन लाइ हीअं कयो मां हुन लाइ हूअं कयो अड़े कोई न कंदो आहे
मां मां त कडहिं न करणु खपे छोकी भॻवानु भले जल्दी ॾिसंदो या लेट पर ॾिसंदो ज़रूर
हा इहो सभु अंसाखा भॻवानु कराईंदो आहे
हम्म
हाणे सभिनि जा कर्म हिक ॿिए सां ॿधल पिया आहिन सभनिन जा हिकु ॿिए वट पर त वधल पिया आहिनिनकार मां आउं कोई न हे सभु भॻवानु कराईंदो असांखे
हम
हा हिकिड़ी मतिलबु हिकिड़ी मां तव्हांखे ॿुधायांव थी नंढड़ी सी कथा अथव सत्संग टाइप जूं त हिकिड़ो भाई हुयो त भॻवानु हुनखे चयईसि कि अगरि तूं हिक डिह जो भॻवानु ठहंदे तूं छा कंदे
अच्छा
त भाईअ बि चईं चयसि भई बाबा मूंखे हिकु डिहु भॻवानु ठहिणो आहे त चयईंसि पहिरियों मुंहिंजो हिकु कमु कर पोइ तूं भॻवानु ठहंदे मां तोखे ठईंदोसाई चईसि ॿुधाए सजी दुनिया में कोई माण्हू भुख ते न रहे इहो तोखे ध्यानु करिणो अथई इहा ड्यूटी तुंहिंजी आहे
हम
त हिन चयईसि ठीकु आहे त चयसि सभिनि खे ॾियणो अथई रोटी सभिनि खे मिलणी खप छा भ लंगड़ो लुलो कोई बि न कमाईंदो हुजे तुंहिंजो कोई मतिलबु काने तोखे रोटी ॾियणी अथई चयइस ठीकु आहे भाई त हिन सभिनि खे रोटी ॾई सभिनि खे हिन रोटी डिनी हिकु भाई हिन खे मिलियो किना कम पियो करे त
अच्छा
हिन उनखे रोटी न डिनी त भॻवान चईसि छो भाई चईस भ वियो भॻवानु ॾे चईस बाबा मां त कम करे आयम चईस काथे कईय पूरो ॾिस हिक खे भुख ते वेहारे छॾींन न चइस न ॾीस उहो ॾाढो किनो माण्हू हो चइस तुंहिंजो कहिड़ो मतलब चइस तूं हिसाबु कंदे हुनए कर्मनि जा भई तुंहिंजो जेको फर्ज़ु हुई तोखे मां रोटी ई चई त रोटी छो न ॾियणु उनखे
त भॻवान न चयईंसि की हुनखे रोज़ु रोटी तोखे ॾियणी तइ इय
भाई मां तोखे चई न सभिनि खे रोटी मिलणी खपे
त अॼुकल्ह बि ईअं ॾाढा माण्हू आहिनि जो बिना रोटी जे सुम्हहि था पवनि त ॾिसे त भॻवान बि थो न त हे कीअं मतलब
न त भई आख़िर सॼे ॾिह में हिकु वेलो त खादी हूंदीई न सॼे ॾिह त भूख ते न सुम्हियो हूंदो जंहिंजी जेतिरी आहे जीअं जीअं ॻाल्हियूं आहिनि भई सभिनी हिसाबु कर्मनि ते थींदो आहे न सभिनी जो कर्मनि ते हाणे उन तोखे ड्यूटी ॾिनई भॻवान सभिनि खे रोटी खाराए, हूंदे सूंदे तू हुनखे न खारायसी तुंजा कर्म तूं गिनती करणु वेही रहें करण तुंहिंजो कहिड़ो हक़ तई तूं कर्म थो गिनती करी मुंहिंजा। तोखे त रोटी नाले लाइ मां चई न, कर्मनि लाए थोॾी न चयो तूं कर्म गिनती कर। भॻवानु चईसि ईअं न थींदो आ, हा, चईसि ईअं न थींदो आ। उहो ई आ न। मांजो बि चवण जो इहो ई मतिलबु हूंदो आ कि भई पंहिंजा फर्ज़ पूरा क्यो। अॻिलो छा थो करी ईया ॻाल्हि मुंहिंजी साहेड़ी मुखे ॿुधाईंदी आ, निरंकारी भवन वेंदी आ।
हम्म।
उहा चवंदी आ चोरी बि अॻिलो करई त अख़ियूं बंदि करे छॾि पंहिंजूं। इहो चओ हुनखे शायदि वधीक घुर्ज हूंदी, या कुझु ज़रूरत हूंदी तॾहिं त हू कंदो हूंदो। चवंदी आ तुंहिंजो मतिलबु काने हिसाबु करण जो, चोरीयूं छो तो करे हे छो तो करे। भला हीअं छो थो करे तुंहिंजो मतिलबु कान्हें, तूं पंहिंजा कर्म ठाह। ह
चोरु, अगर कोई ग़लत करे थो त हुनखे असां सही राह ॾेखारियूं ऐं असांजो ई कमु आ।
भई थोरो इशार, हा भई ॾिसो इशारे में त चई छॾियूं भई ठीकु आहे ॿुधाए छॾियूं इहो ग़लत अथई। पर हाणे, हर कंहिंजी पंहिंजी मजबूरी आ कोई छो तो करे छा लाइ तो करे उहो हुनखे पतो न, छा लाइ तो करे।
मजबूरी ठीकु आ, हुनखे असां, हिकु कमु था करे सघऊं हुनखे असां कमु ॾिरायूं। पैसा कमाइण जा सीख ॾियऊं। बाक़ी अगरि कोई ग़लति डायरेक्शन में वञे थो त ईअं न की असां अख़ियूं बंदि करे छॾऊूं। हे असांजो कर्तव्य आहे न कि केखे सही राह ॾेखारऊ, त न हेत जानवर ए इंसान में फ़र्क़ु ई कान्हे न?
अऊं उनजी कोई मजबूरी हुजे त?
मजबूरी आहे तॾी त असां सेखारूं था, कि पैसा कीअं कमाइबा आहिनि, हुनखे असां कमु ॾियारंदासे। ईअं न कि तूं ग़लत कर वनि करे, हे ग़लत थी वेंदो हमेशा लाइ भॻवान बि हिन करे ई असांखे मोकिलियो अथईं की तां
ॿई ॻाल्हियूं पहिंजी पहिंजी जॻह ते आहिनि।
असां हुनखे चोरी करण जे बजाए चईता सघऊं न कि तूं कमु कर, पैसा न कमाए थो सघीं।
हम्म। ठीकु आ, हिक ॻाल्हि आ मां त कर्मनि खे मञंदी आहियां पंहिंजा कर्म ठाहियूं उहा ई वॾी ॻाल्हि आ। कर्मनि खे असां छानी ॾिसंदासीं।
कंहिंखे सही डायरेक्शन ॾियण बि हिकु कर्म थींदो आ, जीअं तां ईअं चैन ठाहींदा आहियो न अमृत केडे वेंदा आहियो, त तां चवंदव न, असांजा बि कर्म ठवंदा। त हाणे त तां, हिते बि था चई सघो, कि जोकिब् करण तसि करे वञी वेहु ॿिए खां असांखे छा मतिलबु, पर तां ॿिए खे बि सही राह ॾियो था त तांजा कर्म ठहेव ता न।
हा।
त ईअं कोई चोरी करे तो त हुनखे मना करणु खपे।
हाणे किथे किथे हर ॻाल्हियूं पंहिंजूं पंहिंजियूं आहिनि।
हा। हा ॿुधाहि।
हा, हर कंहिंजी पंहिंजी सोच हर कंहिंजी पहिंजियूं ॻाल्हियूं। असांजा असां कटनी वेंदा आहियूं सत्संग ते बाबा साहिब चवंदा आहिनि कर्मनि ॾे ध्यानु ॾियो पंहिंजी। कर्म सुठा कयो बसि, पंहिंजा कर्म सुठा कयो। ॿियन जे कर्मनि जी गिनती न कयो तां।
सभिनि जी अलॻि अलॻि ॻाल्हियूं आहिनि, पर आख़िरी में हिकु इहो ई पॉइंट हूंदो आ ॾिसण जो की केने कर्म सुठा कई। त सही डायरेक्शन ॾियण बि हिकु कर्म ई आ।
हम् हम् जी
हम्म
तव्हां वट ई मां तव्हां वटि, तव्हांजी उमिरि केतिरी आ?
मां त एकवीह जी आहियां।
हा त हाणे इ हो निकितो तव तव्हां पतो पियो अथव इहा ॻाल्हि?
छा?
आंगनवाड़ीअ जी भाई वेकैन्सी निकिती आ अऊ हुनजी हे बिरला इ बिरला जी, मुंहिंजा हसबैंड आया त ॿुधाए विया। चई फॉर्म भरायूं ॿारनि जो फॉर्म भरायूं
अच्छा
त मां चयोमास सुभाणे पतो करे अचां पो फॉर्म भरंऊ था।
त छा करिणो आ हुन में?
भई जॉब मिलंदी।
त तव्हांजा ॿार छा कंदा आहिनि, आंगनवाड़ी इहे सभु सही लॻंदो उन्हनि खे?
भई ठीक आ ॿ घंटा वेही हली इंदा न। कोई परमानेंट त चारि घंटा वेहणो काने छह घंटा ठीकु आहे टाइम पास। भई घरु वेहण खां त टाइम पास करणु त सही आ न।
अगरि फ्री आहिनि तव्हांजा ॿार त वञनि। आंगनवारी हे कोई रिसपेक्टेड कम न
न त हिकु बिरला वारो बि आ उते लिखा पढ़ीअ कमु आ। बिरला फैक्ट्री आ न, हुनजी। उते हिसाब लिखा, लिखा पढ़ी कम आ उते अठे घंटे ड्यूटी आ। हा उते पघार सुठी आ।
त हु ईअं गवर्मेंट जॉब लाइ, मतलबु हूअं ई हूंदो आहे न जीअं गवर्मेंंट जॉब थींदी आ।
हा हा
अच्छा त छा कम ईअ हिते त हिकु आंगनवाड़ी आहे, असांजी पड़ोसन वेंदी आ त हो त ॿारनि खे पढ़ाईंदी आ, त अलॻि अलॻि कम थींदा आहिनि कि हिकु ही कमु थींदो आ हुते?
न त हिकु ॻाल्हि त अंगन वाणी रिस्पोंसिबिलिटी हेएॾी न हूंदी आ। बसि वयव तव्हां पंहिंजी हाज़िरी भरायव न त बसि एॾो मथां ज़िमेदारी न ईंदी आ। कंहिं महिल कंहिं महिल थींदो आ जिअ ॿार पोलियो हेीअ थियो कंहिं महिल गवर्नमेंट जो कुझु निकिरंदो त उन म करणो पवंदो आ, बकी एॾो हो ना आहे मतिलबु बर्डन न हूंदो आ, तोखे हे कराइणो अथई, तोखे हू कराइणो अथई।
हा त गवर्नमेंट जॉब इअं ही थींदा आहिनि पाण ते रिस्क क न कबी आ ईअ बसि पंहिंजो कम करे निकिरी अच। हम्म सैलरी घणी हूंदी आ पो।
सैलरी पंद्रहं खां त चालू थी वेंदी आ। पो तव्हां हा उह चालू कंदो आ। हाणे तव्हां ॿ घंटा मूंं ॾेखारे हली ईंदव कलाकु कॾहि वयव कई न वयव। कीलाकु पंहिंजो लिखी करे हाज़री कराए हली आयव तव्हांखे छा मिलंदो ॿियो। तहांजे मथां कोई बर्डन त थियो कान्ह।
हम्म
ह त पो शा दिक्क़त आ इन में?
ठीकु आ हाणे जेको- जीअं सही लॻंदो आ उअं ई कंदो।
जींअ हणो सही आ।
त तहां अलाउड कंदव, तहांखे सही लॻंदव इहो कमु?
भ मांखे लॻंदो आ, ॿार थोड़ो ॿाहिरि निकिरन, भली करन न छह महीना साल बि करण, वरी ॿियो